हेलो
हेलो
सब ठीक छै ने मित्र हेलो
हँ
नमस्कार नमस्कार तऽ आइ हम पहिल बार वाटर पार्क जायेब आओर एक्सपीरियंस शेयर करय चाहैत छी ठीक छै
ठीक छै
कल्हि हमर मित्रसभ संग पहिल बेर वाटर पार्क जायब योजना बनल अछि एहन जगह हम एखन धरि केवल मोबाइल मे देखने छी तें मनमे बहुत उत्साह आ कने घबराहट दुनू अछि
वाह ई बहुत नीक खबरी अछि पहली बार वाटर पार्क जायब बहुत यादगार अनुभव होइत अछि निश्चित रहू अहाँके बहुत आनन्द आयत आ दिन भरि खूब मजा करब
हूँ हमरा तऽ बुझबे नहि अछि जे ओते पहुँचलक बात पहिने की करैत अछि बस एतबे जनैत छी जे ओते बहुत पैघ पैघ पानी खेल आ रंग विरंग फीसल पट्टी होइत अछि
ह
हमर मित्रसभ कहि रहल छल जे ओतय बहुत पैघ स्विमिंग पुल कृत्रिम वर्षा आ लहरा वाला पुल सेहो रहैत अछि ई सुनि के तऽ हमर उत्साह आओर बढ़ि गेल अछि
सही कहलियै वाटर पार्क मे बहुत प्रकारक पानी के खेल रहैत अछि छोट बच्चा सब पैघ लोक धरि सब लेल अलग अलग व्यवस्था होइत अछि
सच कहू तू हमरा पानि से खेलब बहुत पस पसिन्न अछि मुदा ऐहन पेग वाटर पार्क मे पहिल बेर जायब अछि ते मन मे बहुत रास प्रश्न घूमि रहल अछि
ई बिलकुल सामान्य बात अछि पहिल बेर जखन केओ नव जगह जाइत अछि तखन उत्सुकता होनाइ स्वभाविक अछि एक बार भीतर प्रवेश कर लेब तखन सभ डर अपने आप समाप्त जायत
हम सोचैत छी जखन पहिल बार ओतेक पैघ फीसल पट्टी देखब तखन शायद कनि डर सेहो लागैत मुदा ओकर अनुभव लेबाक इच्छा सेहो बहुत अछि
डरो नहीं पहिने छोटो फिसलन पीट शुरुआत करब धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़त तखन पेघ खेलक सेहो आनन्द सभक
हमर सभ मित्र कहि रहल छथि जे पूरा दिन ओतय खिलब बितायब खेलब फोटो लेब स्वादिष्ट भोजन खायब आ खूब मस्ती करब
हाँ एहन यात्रा मित्र सबक संग ओरा यादगार बनि जाइत अछि बाद में एहि दिनक चर्चा बहुत दिन धरि होइत रहत
हम तो एखन सँ सोचि रहल छी जे खूब फोटो आ वीडियो बनाबे ताकि बाद में परिवारक सब सदस्य के सेहो देखाबी
जरूर मुदा मोबाइल के सुरक्षित राखब पानी के कारण सावधानी बहुत जरूरी होइत अछि
हमरा लगैत छी जे एहन यात्रा केवल मनोरंजन नहि बल्कि दिन भरिक तनाव दूर करबाक सेहो नीक माध्यम अछि
बिलकुल सही मित्र सबक संग हँसी खुशी समयक बिताओल मन बहुत प्रसन्न जाइत अछि आ नव ऊर्जा भेटैत अछि
हमरा बचपन सँ एहन जगह जयबाक इच्छा छल अब जखन मौका भेटल अछि तऽ एखन छन व्यर्थ नहि जायब देब
ई सुनि के बहुत खुशी भेल पहिल बेरक अनुभव जीवन भरि याद रहैत अछि हर क्षणक भरपूर आनंद लियअ
यात्रा लेल हम सब तैयारी सेहो शुरू कर देने छी जरूरी समान सभ एकठाम राखि रहल अछि ताकि कल्ही कोनो परेशानी नहि होइ
बहुत नीक पहले से तैयारी रहल से यात्रा ओरा आरामदायक बनैत अछि
हम तऽ ई केयने छी जे सकाले जल्दी निकलि जायब ताकि भीड़ कम रह आ पूरा दिन आराम से घूमि सकी
ई बहुत नीक निर्णय अछि सकाले पहुंच ला से सभ खेलक भरपूर आनन्द लेबाक समय भेटैत अछि
बिलकुल कल्हि जखन वाटर पार्क पहुँचब तखन फेर फोन करि पहिल बेर अनुभव विस्तार सुनाब
अवश्य हमहूँ अहाँ के फोन बेसब्री प्रतीक्षा करब पहिल बेकर अनुभव सुनाबै में बहुत आनन्द आबैत अछि
एहि द्वार पर बहुत सुन्दर सजावट कैल गेल छै चारू कात राखि हम फूल पैघ पैघ बोरा आ खुशी से घूमत लोक सबके देखै के मन बहुत प्रसन्न भए रहल अछि पहिल बेर एहन वातावरण देखबाक अवसर भेटल अछि
हुआ ई सुनि के बहुत खुशी भेल आरामस्य से सब ठाम घुमू जल्दीबाजी बिलकुल न करू पहिल बेकर अनुभव के ध्यान से महसूस करु कारण ई दिन जीवन भरि याद रहत
हू एते बहुत रास परिवार अपन बच्चा सब संग संग आयल छथिन छोट छोट बच्चा सब खुशी से पार्टी में खेली रहल छथिन पहुंचना के मुस्कान देखि के हमरा सेहो बहुत आनन्द आबि रहल
ई वाटर पार्क सबक सुन्दर दृश्य होयइत अछि जखन परिवार आ मित्र सब एक संग समय बितबैत छथि तखन ओ छन ओरा विशेष बनि जाइत अछि
हाँ एते चारुकात मधु संकेत बजि रहल हेप्पी लोकसभ हंसित करैत छथि एहन लगैत अछि जे सब गोटे अपन अपन चिंता बिसरि कऽ केवल आनंन्द लेबा लेल आयल छथिन
बिल्कुल एहन जगह उद्देश्य ई होइत अछि जे लोक सभ अपन दैनिक व्यस्तता केना दूर। खुशीक संग समय बितबैत।
हम पहिने छोट पानीमे खेलक आनन्द लैत छलहुँ। शुरुआतमे कनी डर लगल, मुदा बादमे एतेक मजा आयल जे फेर फेर ओतहि जाएबाक मन करय लागल।
ई बहुत नीक बात भेल पहिले बेरमे छोट खेलासँ शुरुआत करब सही निर्णय छल। होइत अछि, आब धीरे धीरे आन खेलक सेहो आनन्द लिअ।
बिल्कुल, एतय पैघ बहुत। ऋषवपंत देखै छी? लोक सभ ऊपरसँ बहुत तेजीसँ नीचा अबैत छथि। आ सभकेँ हँसैत देखिकऽ हमरा सेहो ओकर अनुभव लेबाक इच्छा भऽ रहल छै।
जरूर जाउ, मुदा कर्मचारी सभ। सभ निर्देश ध्यानसँ मानू, सावधानी राखू। रखब तखने पूरा आनन्द भेटत।
बिल्कुल, एखन हम ज रहल ब बैंक फुलक कऽ थाली। थोड़ी थोड़ी बेर पर पानिमे लहर उठैत अछि। लोक सभ बहुत खुशीसँ ओहिमे खेलि रहल छै।
वहाँ लहर बला फूलक अनुभव बहुत रोचक होइत अछि। पहिल बेरमे कतेक आश्चर्य होइत अछि, मुदा धीरे धीरे आदत पड़ि जाइत अछि। मुदा बहुत आनन्द अबैत अछि।
हू हमरा मित्र सभ संग बहुत रास फोटो लेने छी। पानी से भीजल सभ गोटेक चेहरा पर खुशी साफ देखाइ दैत अछि। ई फोटो जीवन भरि याद रहैत।
एहन क्षण फेर फेर नहि अबैत अछि। फोटो आ वीडियो देखलाक बाद ई पूरा दिन फेर याद आबि जायत।
हूँ, एतेक साफ सफाइ सेहो बहुत नीक अछि। कर्मचारी सभ लगातार ध्यान रखैत छथि जे सभ जगह व्यवस्थित रहै।
ई बहुत आवश्यक बात अछि, एहन स्थान पर स्वच्छता आ सुरक्षा। दूनू पर विशेष ध्यान देल जाइत अछि।
एखन हम कनी आराम कऽ रहल छी। लगातार पानिमे खेललाक बाद। कनी थकान महसूस भऽ रहल अछि, मुदा मन एखनहुँ भरल रहैत अछि।
आराम करब सेहो जरूरी अछि। जेना विश्राम करब, पानी पीब आ फेर आरामसँ घूमब। जल्दी नही करो
हमरा आब बुझाइत अछि जे एतेक लोक कियाक वाटर पार्क घूमए अबैत छथि। सचमुच, एतेक आबि मन बहुत प्रसन्न भऽ जाइत अछि।
सही कहलहुँ, परिवार व मित्र सभक। संग बिताओल एहन समय जीवनक सुन्दर स्मृतिमे बदलि जाइत अछि।
एखन हम भोजन करबाक लेल बैसल छी। बहुत खेललाक बाद भूख सेहो खूब लागि गेल अछि।
पहिने आरामसँ भोजन करू, फेर चाहब। तऽ किछु आन खेलक आनन्द लिअ। पूरा दिन अछि, आरामसँ समय बिताउ।
हम सोचि रहल छी जे साँझ होइबा। पहिने पार्कक प्रत्येक कोना घूम ली ताकि किछुओ देखबाक बाकी नैय रहल
बहुत नीक विचार अछि पूरा पार्क घूमू खूब आनद लिअ आ यादगार छण के अपन मन मे सेहो लिअ
शाझ मे घर लौटबाक समय फेर फोन आई पूरा दिनक अनुभव विस्तार जरुर सुनाएब
एखन केना आराम आ रहल छी जे सोचलहुँ अहाँके फेर फोन करी पूरा दिन एते आनद मे बीतल जे समय कोना निकलि गेल किछु पता नहि चल एहन अनुभव हमरा जीवन मे पहिला बार भेटल अछि
ई सुनि के बहुत खुशी भेल पहिल बेर जखन केओ एहन जगह जाइत अछि तखन प्रत्येक्षण न बालो चेक लगेत अछि अब बताउ सबसे बेसी आनन्द कोन खेल में आयल
हमरा पे गे फिसल पटीस फिसबल फिसलब सबक बेसी नीक लागल शुरुआत मे केना डर लागैत छल मुदा एक बार फिसलला बाद फेर फेर ओहि खेल मन करैय लागल
पहिल बार डर होना सामान्य बाद छी मुदा एक बेर साहसके लेलाके बाद ओहि अनुभव जीवन भर सबसे मजदार क्षण
ल लहर अवाला फूल मे सेहो खूब आनन्द आयल जखन पेघ लहर आबैत छल तखन सब लोक खुशी चिचायत आ हँसते छल पूरा वातावरण खुशी भरल छल
वाह एहन वातावरण मे समय बितावल मनक सभ तनाव दूर भए जाइत अछि मित्र सब संग ई आनन्द आओर बढ़ी जायत अछि
हमरा एते बहुत रास नौव लोक से भेटत भेल सब अपन अपन परिवर आ मित्र सबक संग खुशी समय बिताबैत छलाह सभहक चेहरा पर मुस्कान देखी के बहुत नीक लागल
ई तऽ सबसँ पैघ बात अछि जखन चारू कात खुशी वातावरण रहैत अछि तखन अपन मन सेहो स्वतः प्रसन्न भए जाइत छै